हेलो
हेलो
बेसी खा लेलियै की ये
हे ये कहते ने रहे कै जे मतलब अपने सगे सम्बंधी सही बात कर सकते हैं आर सेब नहि अथिए नहि होय रह खुश रहू आर सब
ठीक ये अपन कहियौ
बस ठीके ठाक छै
खाना पीना भ गेल
हँ एखन माउस नहि बनलैए नहि अथि दिनमे माछके छै साँझमे माउस के छै एखन बनिए रहल छै लेट एयलै रह हम एखन तरबो करतै तखन हलवाइ के हाथ मे छै ने
ओ हलुवाई एहो एक साल के बात छै कि जग वला घर मे लोक लेट से सुते छै त उठले हेतै आठ नओ बजे
हँ अथी वएह नहि अएलै रहए मोछवला सब नहि अयलै रहए लहि ले जे गेल ओहि ठाम लेट लागि गेलै
त काँपे बजार सँ ने लेने हैत मछली
नहि सौर से आनलके बेसी मछली
सौर बजार सौर देशी
हँ बेसी रहै त सोर बजार गेलै आ रोतूको खाइल गदुएल रहै केओ सबेरे खेबो नहि करतियै
हँ इहो बात है लेडीज खाइत खाइतआ घरबे खाइत खाते मिस्री छै बारह एक बजबे करतेय
हँ दू बजे सुतलियै राति
दू बज ग खाय पियत जेकि एतबी टा के गव एते मे
ह ढेरिक लोक के नोतदेलकै रहे छओ सए सात सए लोक के भए गेलै रहेय आ जेि छओ पाँच बजे हँ पाँच बजे मतलब स्टार्ट कए देलकै रहए खाना
ओ
आओर तबे तऽ बड़ टाइम लागलै
ई सब अपन सबकेखने आयल
के ईसभ मतलब पहिलुके पाँथमे खेल कयं उएह तऽ अफसोस रहै बादमे कहलियै भाौजी कहे भोजी की नाम छियै एकरे दुआारे अ दए देतियै तऽ घर पोँच देैतियै फेर कहलकै देलियै किया नहि हम कहलियै पहिलुके बेर सब खेलकै रहए आ ओते ओते लोक नोतल रहै पहिल कोना निकालि कऽ दए दत यै
हँ सह बात छै
हँ तऽ तऽ कहलकै देलियै किियाक नहि ककरासँ पूछयके काज रहै देलियै कििया नहि कहलिये न हम नहि देलहुं कहलिये जेक न ढेरी लोक नोतल छै आ म जब एक बेर अगर केओ निकालऽ लागि जाइ छै ने
ओ
एक बेर अगर केओ निकालऽ लागे छै ने तऽ फेर सबके ने सुर लागि जाइ छ
हँ ई बात तऽ रहे छै त बाद सब कह अपन रिलेशन के
हँ सब कहते जे अपन अपन रिलेशन हँ
ह तऽ ई बनाय लेलोंनतऽ शुरुआती के हेतिरहे बदनामी रानी शुरू केलकै रे बर निक काज केलैत लएक पेट बड़का चीज छिय
हँ वएह ने भौजी कहलकै चलू कोनो बात नैय दक्षिणे नहि लेलियै तऽ छोड़ि दिय हम ऊ कोनो भ भाय भौजाय सभके नहि देलकै ओते सभ एलै रहे ककरो नहि ककरो नहि ककरो नहि देलकै क हँ पहिले पहिले पांत मे खा कऽ निकलि गेलै ने ऊसभ
नहि बुझलै एकरा सब के गाम आबे के रहे ने तऽ अपन ई सब सबेर खेनाइ हेतै के सब गेल ह अपन घर से
सभ पूरा घर के कोरय ल रहैय
नहि बुझलै कार गेबे ने केलैऽ अपन सब चलि गेल खा क आबि वपसीऽ रहे त अपन आबि गेलै खा कऽ
हँ खाली एकटा ऊ नै एलखिन जे बूढ़ भाय रहे भाय नहि एलखिन रहऽ भाय नहि एलखिन रहऽ हँ बस ओएह नहि एलखिन रहऽ हँ सब एकटा आर जे अथी लड़कियो अएलै रहए
हँ ओकर पोति ओकरे पोति
हँ पोती हँ पोती एलै तऽ हमरा घर दिश एलै रहए हम नहि नहि रहि हम तऽ उम्हरे ने रहियै बेसी काल हम इमहर नै आबिय तऽ ओ सब अगना घुम ले गेले त हमरा कहलकै भाभी अहाँ कोन अङ्गनामे रहै छियै कहलियै हमरा चिन्हलियै हम कहलियै हम तऽ नय चिन्है छी लेकिन छियै हमरे गाँव के हमरे अगल बगल के छियै कहै छै हँ भाभी हम अपने अहींके एहिठामका छियै कहलियै आबुऽ कहलकै नय आब जाइ छी
हँ तऽ सब अपन आराम से गेल हैत खा पी के अपन चलि एलै
के अपन चैलि एलै मतलब एलै रहए बा अथी एलै रहए एगारह एगारह बारह बजेके करीब हँ दिनमे दिनमे दिनमे ओहियो राति एलै ओहि हँ ओहियो रति एलै रहै
एकाद सो के सब गेल रहे
हँ तीनो दिन
मतलब खे खै के सब चलि आबैत रहे।
आ नहो केस दिन
हँ
खाके अपन अपन गाड़ी रहै अपन खाके
सुविधा रहै
हँ हँ हँ एक अथी दिन नौकेस दिन कनिटा लेट भए गेलै रहए पहिलुक दिन रहियै कनिटा लेट भए गेलै रहे आ आर दुनू दिन सवेरे खायके
आय जेत की आय जेत की सब
कहलकै रहतै
हन छियै तऽ ब्रहस्पति जे खायत हुये नय आय
हँ नुआ फटा सब नय दै रहै ने तऽ कहलकै जे नय काल्हि चलि अबै
तऽ आब पता नय आबय छै कि नय आबय छै कोनो अथी नय छै
हँ जे करै
हँ
आ राति जाएब तऽ बैठ कऽ चलिये आयब
हँ नय हँ हँ वैह सोचलियै राति अगर राति अगर गाड़ी एतै तऽ राति कऽ खा पी कऽ चलियए जेबै
हँ सब माय पुते चारि माय पुत छियै पीछ हम घर तैयार होै
एलै र एले रह पूछै लए कनियाँ कहलियै कहलियै कि एहिठाम एहिठामके रिस्तासँ हमर भइए ने लागतै
हँ सही बात छै
आ तऽ कहलियै की जे अथी ओहि ने कहलियै ओकरा सुना अथि नय कहलियै कहलियए एहिठाम के रिश्ता से भैया आ लगमा के रिश्ता से भायजी
हँ एतौका रिस्ता से तऽ हमहुँ सब सब केँ बाबा लागे छै तऽ अहूँ केँ बाबे लागल छै
आ बाबा लागे छै नै दोसर हुनकर हुनकर बेटा हुनकर
अच्छा हँ बेटा तब भैया लगैया है
हँ तैं कहलियै एहिठाम एहिठुका रिश्ता से भैया आ लगमा कऽ रिश्ता भायजी
हँ ओकर बेटे न ओ तऽ मामा लागत नै
हऽ आर सब
और सब बढ़िआं पियुस आ खुशी दीदी मोबाइल चला रहल यऽ अही केँ दीदी यै ठाम छै
अ खुशी मनीषा केँ बेटी ओ सब सब एले य बस पारंग त खाइ छै ओहिठ रहे छै खाय छै ओहि रहे छै पका रसगुल्ला नै खेलकै या कच्चा रसगुल्ला कऽ गोलरी छोड़ा देलकै या
नीक छै ने कच्चा पसन्द ऐलै एकर मतलब
हँ हँ आ पक्का म बहुत मीठ दै देलकै बहुत जादा
पक्का मीट होइते छै तरल जाइ छै लेकिन हमरा सबके पक्के नीक लागैत छै बेसी कहबैमे ननद कऽ पसन्द छै प केँ दै दिय
ह पक्का बहुत मीट दै दलकै हमसभ तऽ एकटा नै खा सकलियै पक्का कच्चा तऽ रस निचोड़ केँ कच कच्चा हँ और रस निचोड़ कऽ अपन ख़ै ललकै सब
देबे तऽ गेलियैह भावी रस गुल्ला रस नै रहतै तऽ गुल्ला भेलैय रस जब निकाललिये तऽ ओकर गोले न खैवे
हँ आ पियूष केँ राइते कि राइते से फोन करे रहे ओ कि नाम छियै उ हमर भौज जे छै बुआरीवाली आबु फोन करै रहैन नै आबू इम्हरे से आबू हम हम कहलियै नै हम तऽ नै आ सकब आ नै हमरा पास टाइम यऽ जे हम अबरी जायब कि नाम छिये पीयूष एकेँ जीद लगालके मम्मी हऽ की नाम छिय ओ भोर मम्मी नै छौ अइ कात नै गेलौ अथि केँ भोर से जे कहलकै जे कि नाम छिये त ओकरा सात बजे जाइ छै एहिठाम स गाड़ी बस
अच्छा डायरेक्ट वैह गाँव
आ डायरेक्ट ओकरा दुआरे पर
वाह तब तऽ निके यऽ
डायरेक्ट ओकरा दुआरे पर तऽ ओइठाम स भरत फोन कए देलकै गाड़ीवला केँ
ओ
जे हमर केओ आइब रहल छै तऽ दुआरिे पर उतारिह ओकरा कहलियै गाड़ी वाला केँ जे बुआरीके जे बड़का घर छै कोना पर ओइ घर में उतारिहं कहलकै हँ भाईजीे केँ फोन आइब गेलै रहे भरत भाईजीकेँ फोन आइब गेलै
चिन्है हेतै गाँव केँ हेतै
ओहि दऽ कऽ रोजकेँ जेनाए एनाए छै बस केँ तऽ फेर आ एकटा बड़का घर ओहि ठाम छै बस खाली ओकरे टा घर छै तऽ मेन दुआरे पे उतार देलकै अपन पहुँच गेलै कनि काल के बस आधे घंटे के बाद पहुँच फोन केलिए तऽ कहलके हँ मम्मी में पहुँच गया आब साँझ के फेर ओहिठा से नय नय ओकरा लए राइख देतै अगर हेतै तऽ राइख देतै साँझ आब जेतै छओ बजे
हँ भला ई भेल जे कओ नय तऽ ई तऽ भेल ने बेटा भेट कएकेँ चैल आयल
हँ ई तऽ नय कहते ने जे कि नाम छै जब हर बेर जाय रहियै तऽ केओ तऽ फोर्मलिटी पूरा केल कए
हँ
आब धकिया केँ भाइयो के भेजै छियै
हँ भेज दियौ
हँ धकिया के भाइयो के भेजय छिये पता नय एकरा जाइये के मोन नय के रहल छै
सासूर में बेसी मान दान होय छै कि
हँ खा लै छै सुइत रहै नय ओहिठाम रहै छै मनीष के ओहि ठाम बड़ के भाभी लंग ओहिठाम मनीषो केँ घरवला छै सब छै त आ हँ एक जगह बैस रहे छै बस आ हा हा हिं चलैत रहे छै
तह एखन अपन घर में आइब गेलियै
हँ एखन नहबै लए एलियै ने तब एहिठाम एलियै तऽ फेर एकरो वजाक क आनलियै हम कहलियै आब तऽ नहबू आब तऽ बारह एक बजे बला छै फेर भैया भैया गोस्सा हुए लागै छै हँ जबां भएकेऽ ई खेतै बारह बजे एक बजे एकर सभके कोनो अथी नय छै सासुर मे लोक केँ दू तीन बेर एखन तक भए जेना
हँ एखन तऽ मिठाइ सब बचल बला छै दही चूड़ा मिठाई दाबू फेर मछली भात दाबू
हँ नय अखन एको बेर नय खेलकै या
बात छै आदते ई सभ बनै ललकै कहिये नहा सुनैइ कऽ दू बजे के खाय के अपना अंगने मे सभ के वएह आदत यै तै सँ भोर से सबेर से नश्ता करे के आदत दखय एतो नय देखे छियै घुइम आबे छै आ
हे हे यै दाय एखन हम छिये लगमे रहतियै तऽ एखन तक भूख लैग जतिये हँ आ नहाय के एखन लागते नै छै जे मतलब भूख लागलै य
लोक जे बेसी छै तैं भूक उड़ गेले है
त भूख नैरा में ठीके कहै छै भूखलो रहे छै तऽ लोग अपन मगन में रहे छै सासुर में तऽ एखन तक म अथी भए जेतियै जे हँ जल्दी सँ खाना भेट जाय जल्दी स
आहाँ सबके खाना के टाइमो भेए गेल है
हँ खानो के टाइम भए गेले हँ
पीयूष
औरसब हँ पीयूष छौ ब छौ बजे चलतेै सात बजे एहिठाम उतार ह खुशिय खुशिये चिल्लाबे रहै ओकरा जे देलियै सौ टका देलियै किराया ले से ओकरा चिल्लाव है जे की नाम छियै ओकरा जे देली सौ टका से हमरो दे कहलियै ओकरा किराया देलियै य पचास टका जैती लागतै पचास टका ऐती लागतै ओकरा किराया देलियै यए दस बीस टका एक्स्ट्रा दए देलियै जे कि नाम ची किनसे कोनो चीज खाइयए के मन हुए। नइ ओकरा देली, हमरो दे।
कहलै कि आज तोरा जे सर मछली खेबी दुपहर मे, ओ खैता।
आ डकर रहल छै, तऽ उ ठंडा, तऽ उ पेप्सी तऽ अब गर। रसगुल्ला ऊ, दोकान जाय जाय के, मनीषा के छूट दै देलकै ये। आ जा कऽ अपन कचैर रहल छै चारोटा पाँचो टा।
ह्म्म कचरै दियो। गाम मे दोकान हीया। गाम मे दोकान।
आ
भतीजीसँ ओकर लड़का के फोटो लडाले थ।
भतीजी ह, अच्छा हँ मागबै। अजी की नाम छियै। अम्म, खूब कचरै छै, आ एथी करे छै, मनीषा कहै छै कि हम कहलियै जे, हे गे एत बा खै छै लेट्रिंग हो हेतै ये हैते। तऽ कहेत है होइ जाय दी।
जाय लऽ दै इए एखन ना गाव छियै। देखल जेतै। दोकान सभ हईए गाव मे न।
ह दोकान, ढेरी छै दोकान।
ओ बात छै हम सभ कोऊ बजार, तऽ ने गेलियै। अन्दर गाव के कुछो पता नहि छै। अन्दर हेतै घर।
ह घर ढेरी छै अन्दर।
घर ढेरी छै।
ह, मतलब ए गे, हमर सभके एक बस्ती मतलब, अठारह उन्नैस घर तऽ, मतलब अलग अलग करऽ तऽ तब तऽ बेसी भए गेले। ओना अठारह उन्नैस घर अथी छै। आर, आर तऽ सभ यादवे छै।
जादबो के यिया ढेरी करके।